हेलो!
हँ।
हँ- हँ गोर लगेै छियौ, ठीक छौ।
खूब खुश रहु, आ बौआ सब?
ह सब ठीके छौ, गेल छो ओहिना खेलऽ धुपऽ लेल।
हँं- हँ सँझुका बेर छैय तऽ। अभी तक खेलैए- धुपैए, आ तो -तो ओर की भ रहल छौ। बहुत जरूरी छैय, इ सब भी खेल धूप भी बच्चा त आजकल तऽ एनाही मे, तब नै- नै भऽ सकै छै किछ।
हँ, एना समय बदलल छै लो। हँ, देखेै छी घर में मोबाइल टी वी ओय में लागल रहे छै, बहुत बेसी वीडियो क हूँ, फिजिकल एक्टिविटी किछ ओतेक होय नैय छैय।
हूँ।
तें कनि पठा दै छै, हँ, आस -पास लग में छैय, दू, चैर, पाँच टा बच्चा सब, साँझ के निकलेै छैय। कहैय छिये, जो कनि खेल आ।
हूँ, बाहर के हवा, रौदा सब रौद सब जरूरी छै बच्चा के शरीर मे।
काम जरूरी छै चारटा सब भेंट घाट होय छै, मिलन जुलन उहो होय छै। गप-शप हर एक तरह के होय छै नै बच्चा के बुद्धि हां। दूनू ची
दुनू तब ए खातिर बहुत जरूरी छै इहो सब।
और एठा नीक छहियौ कनी सेफ छै, निश्चिन्त सेहो रहय छी, जाए छैै बच्चा तै ओतेक बेसी नै छै।
तै।
गाड़ी-घोड़ा के बहुत बेसी आना जनाय नै छै।
हॉं।
तऽ सेफ रहय छै अपन निश्चिन्त से एक घण्टा खेललक ओकर बाद फेर चैल ऐल
हॉं ऐ बहाना किछ तै भऽ जाए छै। कुछ एक्ट एक्टिविटी नै तब तऽ आज काएल के बच्चा केँ कुछ
किछो नै फिजिकलो एक्टिविटी नै हेतय लोकसब मिलय जुलय के मिलऽ जुलऽ के ओतेक नै रहय छै घरे मे बैसल रह एतेक बुझतै की के छै नै छै दोसर लोक से हेतै नै ओतेक मिल पर
तब
बस घरे परिवार मे सिमेट के रह जेते ते बाहर घूम फिर चाएर टा लोक देखय छै, समाज देखय छै, चाएर टा बच्चा एलै। किछ भऽ रहल छै तऽ उहो सब चीज होय छै नै।
एक दोसरा के देखय छै साथ खेलय छै तै किछ सीख सिखय छै नया चीज से तऽ छीयै हमरा सबके टाइम मे तै यही खेल धूप रहय। ओय समय मे ई फोन आ टी वी तै
तखुनका ई कहाँ छलै किछो छलै आ देखय छली साँझ होय छलै पूरा जे जतऽ छै गाम, समाज, शहर, बस्ती सबे तऽ रहै छलै सब निकल कै छोट बच्चाँ स लऽ क पैग लोक तक
सब अपन-अपन हुं अपन-अपन उमर बला के साथ मे सब
हुं ऐं शारीरिक विकास तहिया होय छलाए बेसी एखेन देखि तऽ बच्चा सब के केहेन होय छै तहिया बड़को सब के छलय हें एखन समाज के वैह स्थिति भ गेलय सब गेटे बंद कऽ के रखय छै।
उम्म अगल-बगल के रहय छै, रहय केकरो पता नै रहय की भ
नै केकरो चीन्हय यै ई फ्लैटबला सिस्टम मे तऽ देखि और बेसी
हुं।
लग बला फ्लाैट मे के रहय छै ओकरो नै चिन्हतै कतय से चिन्हतै ककरो दरवाजे नै खुजल रहय छै, द्वार खुजल रहतै त न लोको के देखतै अबैत जाएत चिन्हतै दो एक दिन नै टोकतै दू दिन नै टोकलक
समाज ई तै तै समाज तऽ समाज घर मे रहके आब सब एक इम्हर एक उम्हर सब सब कात मे बैसल अपन फोन देखैत रहय लिखैत रहै छै, सबमे फोन बला सबसे दूर वला पास भऽ जाय छै नजदीक भऽ जाय छै, आ जे नजदीक में छै सबसे
जे लगमे रहै छै से दूर होइ जाइ छै, छै गै लेकिन चारि टा लोग एकठाम बैसैत, बैसैते छै, बैसिये रहैये। लेकिन चारू लग मोबाइल रहत मुह से बोली नहि फूटे छै ककरो।
सब अपन अपन मोबाइले मे व्यस्त रहेये।
हुं।
वैह से ओहि दिन हं भोर भेला, भोर से लऽ कऽ राति के सुते तक सब फोन मे अपन
हं मोबाल द्वारे सुत तैयो बैठक के समय देखी तहिया से अलग भए गेले। लोक समय ई होइ छलै खेनाइ पिनाइ खेलक गेल बिछौन पर अपन सुति रहल, पड़ि रहल, नींद पड़ि जाय छै एखन तऽ बिछौन पर गेलक के बादो एक घंटा जागल रहत कि दू घंटा कोनो ठेकान नहि रहे छै।
तब फोन जे
मोबाइल देखैत रहते तें ओ सब अबैत जाय छै। छै आ खिस्सा पिहानी सब छुटैत जाइ छै। तहिया बहुत बेसी हमसभ जहिया छोट रहियै देखियै खिस्सा पिहानी होइ छलै दादी से, बाबासँ, नानी से खिस्सा सुनै छलियै आब त बच्चा खिस्सा बुझितो ने छै खिस्सा की होइ छै से।
हं। खिस् सुतेसँ पहिने ओ खिस्सा जरूरी रहै।
होइते छलै आब तऽ खिस्सा बुझिते नहि छै ई सब सुनै तैके हम हमरा सभके अपने नहि ध्यानमे रहैये किछु यादो रहै छै किछु सुनेलहुँ ओतेक बेसी ध्यानो नहि छै, किछु सुनलैत नहि तऽ फेर इंटरेस्टे नहि ओहिमे
ओ समय अभी के आइ के समय मे बहुत के अन्तर छै। तऽ तखने छलै। एक एक घर में रहै रहे बीस आदमी, पच्चीस आदमी, एते। आब तऽ एक एतेक छोट छोट परिवार, सेहो सब एक दूसरा से सब।
अलगे, वैह कहै छले जे। तहिया जहिया लोग रहे छले तहिया रहय के घर के कमी छलै आब घर एतेक भेल जा रहै छै लोक के कमी छै।
हुं सब जगह तऽ लोगे के कमी छै। सब परेशान रहै रहै छै, किया
घर में रूम रहै छलै, बरंडा रहै छलै, अङ्गना मे सभपर लोक सुतै छलै तैयो नहि पुरै छलै। एखन तऽ सब अलग अलग एगो रूम मे सुते छै तैयो रूम खालिए रहि जेतौ।
हँ।
इ रूम खाली, ओ रूम खाली।
हूं। केकरो संग म कोइ नै सुततै सबके अलग बिछौना अलग रजाई अलग।
सुततै कोना गे सुत तै सब एकठाँ त वेएह ओ जे मोबाइल देखतौ ओ कोना देखतै। चारिटा लोग देखतेै तऽ डिस्टर्ब नै भऽ जेतै तेंए अलगे अलग सबके नीक लगै छै तहिया तऽ होइ छलै कि चारि टा लोग मिल कऽ सुतल सुतैत काल कनि गप सब करैत सुतब आ उठब ओ ओकर बाद उठला के बादो कनि काल गपशप अपन कऽ लेब ओकर बाद बिछौन छोड़ब।
याद छौ जब हमसब बच्चा रहियै तऽ गर्मी म केना छत पर लग सब अ बि
तऽह ड्यूटी छले चल खेली पिली चल आब बिछौन बिछेब्बै।
तऽ छत पर पहिने गरम छत पर पान दय क पैर पहिने ठण्डा कऽर फेर बिछौना बिछा ओकर बाद तारा गिन- गिन- गिन -गिन के हम सब सुतै रहियै रातमे ई हमर तारा ओ तोर तारा। रात का सुनतऽ
आ कते फकरा पिहान सेहो होइ छले।
तऽ। एमर- आमर एक बड़ बूढ़ जे रहै छथिन तहिया रहै रहथिन तऽ से सब खिस्सा सुनाय रहथिन आ हमरा सब ओइमे झगड़ा - लड़ाइ खेल मस्ती सब्बेस साथ भ होइ छलै होइ रहै तखनी।
होइते छलै तहिया ई सब एतेक सुविधा नै लेकिन मोन लगै छलै।
सुख छलै सुख रहै तखनी। खुशी रहै सुख कम रहै उं। खुशी ज बेसीये छलै।
हॅं। हिं रा समय संगे बदलैत जाइ छै। आब तऽ गामो शहर तऽ छोड़ी। गाम घर मे आब से नै छै समांग। से चीज नै रहलै गामो मे। शहर तऽ अलग बात छैह गामो जो तऽ गामो मे लोग नै देखाइ छै जे रहितो छै सब वेएह हाल भेल जाइ छै आब अपन- अपन घर मे सिमटल लोग।
सब अपन -अपन अपन व्यवस्था सँ आब त सामानो लै खातिर बाहर जाय के जरूरत नै ऑनलाइन
नै होइ छै। हँ सब देन छौ येए मोबाइले के की ऑनलाइन के जमाना।
हूं।
कोनो चीज ले लोग बाहर नै निकलतै नै जरूरी छै घरे म बैस क सब काज करतै। ते बैसले बैसल काज करतै देह लोक के की हेतै।
हां ऑफिस जे ऑफिस जकरा जाय के छै से ऑफिस जाय छै ने तब तऽ ऑफिसो के काज घर मे, फोन पर लैपटॉप पर भऽ जाएत छै।
हां।
त
ऑफिसो के काज आ ओकरो मे की छै आब कियो पैरे नै चलते, सब गाड़ी-घोड़ा जे ऑफिसो जाय बला यदि मोहल्ला से छै दसटा लोग।
तऽ ओकरो ककरो से भेंट नै अ पन घर से निकलल घरे मे गाड़ी स गाड़ी पर बैस के अपन निकैल गेल। आ गाड़ी घोरे मे गाड़ी सहित घर घुस
तब की भऽ रहल छै नै भऽ रहल छै तब। पतो नै चलैत छै तऽ।
नहि बुझाएत रहै छै कि
हुं।
तैँ बिमारियो एतेक होय छै लोक के। की करतै डॉक्टर सबके बढ़ैत जाय छै कमाय और की।
सब उम्म बढ़ल छै उ बी पी, सुगर कतेक रंग-बिरंग के बिमारी आब तऽ ई सब चीज साधारण
छैेये सधारण भऽ गेलै पहिने ककरो सुगर होय छलै सुन कऽ बुझाय छलै। त बाप रे बाप सुगर की भऽ गेलै या ककरो भऽ जाय छलै सुन कऽ हाँ सुन कऽ बुझाय छलै सौक जका।
आब तऽ ई सब बिमारिये नै छै तब।
सुगर, बी पी तहिना थायराइड। तब तऽ आम छौ, सबके लगभग होएते छै।
हुं जे जकरा नै, नै रहै छै। तकरा से लोग अच्छा अभी नै छै तऽ लगै छै कि हां।
हां।
एहि खातिर आब ई एक्सरसाइज तऽ रंग-बिरंग के एक्सरसाइज आ ई शारीरिक मेहनत नै छै।
काज नै करै छै तऽ काज के बदला तहिना एक्सरसाइजे करै छै, पहिने लोक चलै छलै एते-एते दूर खेत-पथार जाय छलै। आब नै जाय छै, आब ट्रेडमिल पर चलै छै लोग। साइकिल चला कऽ लोग
काम्ब होएत, होएत रहै तऽ उठक-बैठक एक बार
साएह ने कहलियै साइकिल चला कऽ लोग जाय छलै उ नै होय छै, आब साइकिलिंग होय छै। उम्म तहिया घर के जे छलै श्रगण सब ओ सब ढेकी जाँत ओ सब करै छलै, आब जाँत ओना नै चलाउ, एहिनाल हाथ घुराउ ओकरा मे मोन लगतै लोक के।
से सब तऽ छै।
हां, कोनो ने कोनो रूपमे करऽ के रहिते छै आब तखन जरूरत सँ करै छलै लोग आब नियमसँ करै छै मजबूरीसँ करै छै समयमे बान्हि कऽ करै छै
हूँ
समइएमे बना कऽ भोर साँझ कर तखन तऽ जखन मौका तहियआ जहन जखन मौका लगै छलै से करै छलय
तखने काज क मौका नइ मिलै रहै कि बैस कऽ लोक गप सप करे आब
नय तैयो गप करै छले तैयो तहिये गप करै छलै चाइरटा स्रगन छौ घर मे तऽ चाइरटा चार काज कर रहल छै केओ खाना बना रहल छै केओ अं झाड़ू द रहल छै घर मे किओ उं तरकारी काट रहल छै आ सब अपन काज करैत करैत गप
हँ मेल मिलाप से छलै प्रेम छे प्रेम रहै तऽ ह
दोसरोके देखै छलै कतहु दूरेसँ हका दै छलै ओकरा
हूँ
हौ भाय कत जाइ छह एखन तऽ लोकके टोकनाइयो मुश्किल छै ककरा टोकब के पलट कऽ जवाब देत के सहीसँ गप करत
गोतिया गांव तखन सब परिवार रहे अब तऽ परिवार गोतिया भए गेल
कटु आर गोटिया भऽ गेल